हेलो
हँ
हँ की हाल समाचार
सब ठीक अहाँके
ठीक छी
हँ हम ठीक छी अहाँ केहन छी
ह बौआ ठीक छथि
हँ बौओ ठीक छै
आ मां ओ सब मां स मधु सब
सब ठीक छथिन अहाँ की
तहन की करै छियै
किछ नहि बैसल छलियै बौआ लग फेर छत पर आबि गेलियै आ ठीक छी
हमरो सबके सभ ठीके छथिन
अच्छ चाय पी ले लियए
ह ठीके छथिन सब आइ तऽ शुक्र छला
अच्छा हँ हमरा सबके तऽ भऽ गेल
तहन कहियौ बौआ ठी ठीक छैत ना
हँ ओकरा दाँत होइ छै न तऽ कनि
गेलिए मंदिर देखै लए एक नया नया मे स्थापना भेलै हे
हँ गेल छलियै
सजेल द क मंदिर गेल छलिए स्थापना नया नया से
हँ हँ हम गेल छलियै
बड नीक एखन छथिन राम भगवान छथि सीता छथिन लक्ष्मण छथिन बजरंग बली छथिन
हँ बड नीक छै हमर घूम फिरे के जगह
महादेव छथिन गौरी छथिन पार्वती छथिन
हँ
गणेश गणेश जी छथिन आ बहुत नीक छै सुनलियै हम बहुत नीक क मंदिर बनलै ह बहुत नीक छै
हँ बड नीक मंदिर छै
आहाँ के स्थापना बड नीक भेलैए स्थापना भेल छलै त जग तग भेल छलनि बड लोको जग मे कलश भरने छलखिन एहै कते दिन भेलनि हे मई म त स्थापना भेलनि हे
हँ
अप्रैल मे
हँ अप्रैल मे भेल छलै
नीक भेल छलनि जग तग ओ सब भेल छलनि
हँ घूमै मे नीक
कलश त एते एको हजार कलश भराएल छलै
हँ बड नीको लगै छै इमह जायत घूमैत
हँ से एक्को हजार कलश भराएल छलै फेर नीचा मे तीन महला छै आ गार्ड पर गार्ड गार्डो सब रहै छै त एते नीक मंदिर प्रसिद्ध मंदिर छै आ राम भगवान ओइदिन त मंगले दिन नीक होइ छै दिन राम भगवान जाय कऽ मंदिर बजरंगबली राम भगवानके तऽ मंगले दिनकऽ ज्यादा पूजा प्रसिद्ध छै न
हँ
ताहि दुआरे मंगल दिन के तऽ बड नीक होइ छै आ मंदिर जाउ मंदिर मे स्थापना नीचा मे छथिन महादेवो छथिन बड़ी भारी के महादेवो बना छथिन ओतऽ बड़ी भारी के एगो पोखरि छै, नीचा मे दू महला परतो राम ज लक्ष्मीजी ओ सभ छथिन सीता आ सभ लक्ष्मण ब बजरांग बाकी, आ नीचा मे महादेव छथिन बगी भारी के एगो बाजरंगो बली छथिन फेर नन्दी जी छथिन कछुआ छथिन
अहाँकेँ सभ गेल छलियै
तब सभ किछु छै नीचा मे आओर नीचा मे पोखरो अछि
हँ, अहाँ के करा साथ गेल छलियै
आ आब स्थापना मंदिर मंदिरो बड़ सुदर छै, तीन महला बनल छै, लेकिन दू महला पर भगवान सभ स्थापना भेल छथिन
हँ, नचो छथिन।
ओतऽ बगल मे तऽ कॉलेज अछि।
हँ।
आ कॉलजो बड़ निक। कॉलेज छै, कॉलेजे वला बनेने छै, सुनलियै मंडिर बड़ निक छै एक करोड़ के बनल छै।
बहुत निक मंदिर छै, बड़ निक नीको लागै छै घुमय मे फिरए मे हँ।
छै, एहन कोनो नहि छै, कॉलेज मे पढ़ाइ नहि होइ छै, सभ कॉलेज बीएड होइ छै, इंजीनियर। पढ़ाइ होइ छै, जूनियर इंजीनियर छै। बीटेक इंजीनियरि होइ छै, सॉफ्ट इंजीनियर होय छै, डिप्लोमा हइ छै। कोनो चीज के नहि छै पढ़ाइ मे नहि होइ छै।
अहा केकरा साथ गेल छलियै।
आ कॉलजो बाटी निक छै कॉलजो म। फील्ड सभ बड़ निक सभ छै, कारड सभ बड़ड निक छै उएह कॉलेजे वला बनेलके है मंदिर बहुत निक छै, मदिर एहन नहि छै, जे मदिर मे नहि छै, आ मंदिर देखैयो बड़ निक लागैत छै गेट पर गेट। आ शुरू मे जेबे ते दूटा नदी छै। छथिन बैसल रहै छथिन, आ गेट पर जेबै तऽ राम जी छथिन। बाल वस्थामे जेना राम। नहि छै ओत तऽ ने राम स्थ मंदिर छथिन मंदिर बहुत प्रसिद्ध एन के नहि छै, जे नया मे एक महीना भेलै हस्थ अपना सभ गेलै हे।
अहाँ केकरा साथ गेल छलियै मन्दिर हँ।
अहूँ तऽ गेले हैब, ने देखै लऽ
हँ, हम त गेल छलियै बौआ के साथ माँ के साथ
अच्छा, अहुँ गेल छलियै।
अहाँ, केकरा साथ गेल छलियै?
हँ बड़ निक छै मंदिर तऽ देखबे ने तऽ आबै के मन नहि मस्त मन्दिर मन्दिर छै, आ तमे ग्र सभ देखेमे निक लागै छै।
हँ, फोटो शूट करै मे एते निक लगै छै, उम्हर
हँ। आ बैसैयो वला स्थान बड़ निक छै चारू भाग गद्दा। सभ लागल छै, आराम से बैस रहु सुति
हँ, हँ, हँ, मिथिला हाट गेल छियै कि नहि
हँ
मिथिला हाट गेल छियै
मेलो जखन स्थापना भेल तऽ मेलो बड नीक लागल छलै मेला तऽ बहुत दूर मे छलै कॉलेज जे सुन्दर छै कॉलेज मे जे फील्ड सब छै आर पार्क सब छै जे देखबै एहन कॉलेज कॉलेजे छै भुवनेशर ओत सिजुअल कॉलेज नाम छै
हँ
अपना सबके गाँंउ के तऽ कॉलेज उएह प्रसिद्ध छै नऽ
हँ मिथिलाक के तऽ उमरे छै सखी
तऽ की सब खाइ छियै ‌ओ उपास मे
सएह छै
हँ तऽ की खााय छियै उपास जी केने छियै शुक्रवारी तऽ की खााय छियै
आ फेर कॉलेज मे गार्डो सब रहे छै आ कॉलेज मे पढ़ाइयो बड नीक हइ छै सुनै छ कॉलेज मे पढ़ाई बड नीक हय छै विद्यार्थी सब लड़का लड़की अलग रहे छै गार्डो सब बड नीक रहै छै रहै छथिन
हँ उमहर भीड़ो नहि रहै छै बेसी कमे लोग जाय आबे छै
छै बात कॉलेज मे एते नीक नीक स्थान सब छै कॉलेज तऽ एते नीक देखै में लागै छै दूरेसँ आ जेबै तखन तऽ आओर कॉलेज नीक लागे छै
हँ हमहु गेल छियै एखने तऽ गेल छलियै दस दिन पहिले
कॉलेजो छै एन कॉलेज मे कोनो चीज नहि छै आ पढ़ाइ बड़ नीक होइ छै कॉलेज मऽ कोनो विद्यार्थी फाइल नहि होइ छै एते नीक संडी इंटर नेशनल कॉलेज के नाम छै एखन चलि रहल छै तहिमे बिहारमे आर प्रसिद्ध छै मिथिलाञ्चल मे
हँ
एते नीक मिथिलाञ्चलमे प्रसिद्ध छथिन कॉलेज आ सब ओहि मे कॉलेज मे पढ़े छी बड नीक पढ़ाई छै कॉलेज में केओ नहि फेल भए सक बीएडो करे छै बीडो होइ छै लड़की सब बी एडो केलथि आ सस्ता मे सबसँ कम कॉलेज पढ़ाइ पैसामे कॉलेज बड्ड नीक छै कॉलेज क गर्ड ओहो सब पार्क सब सब चीज नीक छै गार्ड सब सबकछु सुविधा कोनो स्वमिंग पुल सेहो छै पार्क सब छै एहन कोनो चीज के नहि छै जे सुविधा नहि छै
हँ
हरेक चीज कऽ सुविधा छै कॉलेज मे कॉलेज के मौका मिलत तऽ जरुर एक बेर अहाँ सब सब जरूर देखबै कॉलेज एते नीक छै
हम कॉलेज तऽ नहि गेलियै लेकिन मन्दिर गेल छलियै मन्दिर बड्ड नीक लागल हमरा
मे बड निक लागे छै आ अन्दर जेबे तऽ आर फूल के गार्डन सब तऽ आर नीक लागे छै ताहिमे रखवारी सभ छै गार्डेन के रखवारी सभ करे छै
हँ।
तमे तऽ आरे निक लागे छै, कॉलज मे अखबार ईसभ करै छै, फूल एहन कोनो चीज नहि छै, गुलाब फूल भेल गेन्दा सभ भेल अड़हुल सभ भेल। कनैल सभ भेल। एहन कोनो चीज नहि छै, फूल कऽ गाछ चमेली फूल भेल। कोनो फूल कऽ गाछ नहि छै, जाहिमे नहि छै सभ फूल कऽ गाछ मे छै।
हँ। अहाँ ककरा साथ अहाँ ककरा साथ गेल छलियै मन्दिर अहाँ मन्दिर केकरा साथ गेल छलियै केकरा साथ।
आ कॉलेजो बड़ निक नामी छै, कॉलेज
हँ।
आ देखैयो मे बड़ निक छै आ एहन कोनो पढ़ाइयो नहि छै, पढ़ाइयो बड़ सस्त शमे भऽ जायत जेना बीट। बीएड सभ करबै तऽ कमे दू अढ़ाइ लाख मे बीएड भऽ जायत। बड़ निक छै, कॉलेज आ कॉलेज मे ई खासियत छै, एगो कॉलेज मे किनको फल नहि पढ़ै छै, बहुत निक पढ़ाई छै, जे सभ बच्चा एते मोन निक सँ पढ़े छै। तऽ सभ पास भऽ जाइत छै। ओएह स्थापित केलखिन हे हुनकर इच्छा छलनि जे हम भगवान। के स्थापना करू राम जनक कि मन्दिर बाजरंग वली विष्णु भगवान। महादेव भूमि हा गणेश। सभकछु आस्था भगवान छथिन, देखे मे बड़ निक लाग। नया नया मेखना स्थापना भेलै सभ। जेहो ने गेल छी तिनको बहुत निक लागत मिथिलांचल ओतय चलि जेयबै सजोल तऽ
हँ।
आ, प्रसिद्ध छथिन। आ कॉलेजो परसिद्ध छै, दुनू चीज एकेठोम जेबय तऽ दुनू अहाँकेँ मिल जायत।
हँ, गेल छियै हमहुँ बड़ निक लागल हमरा मन्दिर हँ।
नहि छथिन। छै, ने बहुत निक।
हँ, बड़ निक छै।
त अपना भेल छै। कॉजो पढ़ै जिनको पढ़ाई करबाक हतै तो सदीपुर नेशनल कॉेज बड़ निक जे नानी छै।
ह, नाम बड़ सुनलियै गेल नहि छियै कहियो कॉलेज।
सएह छै, अहाँ तऽ अहाँ तऽ गेले छी तऽ अहाँ देखने एबै कते निक कॉलेज छै। आ मंदिर अहाँ गेल छी तऽ मंदिर देखने हेबे मंदिर मिथिलांचल के मंदिर सभसे प्रसिद्ध छै।
एते निक मिथिलांचल को मंदिर छै।
हँ।
से प्रसिद्धो मे प्रसिद्ध मन्दिर छै।
हँ बड़ निक छै।
आ देख देख देखने छियै मन्दिर जरूर देखने एबै कियाक नहि गेल छियै तऽ देखबे केलै। आ सीढ़ी जे नीक छै एक एगो ई खासियत छै एते भीड़ छलै एक द जाउ आ गाड छलै दोसर दोकान ह न से बड नीक सिस्टम बनाल छै दुनू गेट श्री गेट पर मेन गेट पर राम भूमि देल छै राम भ राम भगवान ठढ़ छथिन
दु लो गेट स जाइ पड़े छै
ओतऽ जाइ नहि छियै तऽ
हँ
बड नीक छै मंदिर कोनो मंदिर नहि छै जे न छै आ देखयो मे बड नीक लागै छै पोखरि मे थार हैबेत तऽ एक नम्बर नीक लागे छै जल भरू पोखरि जी आ महादेव के पूजा करू महादेव के त जल सब बड बड चढ़बे छै आन भगवान के कम चढ़बे छै सब दिन के त खास कऽ महादेव के बहुत पूजा होइ छै तं दुआरे महादेव मंदिर तऽ प्रसिद्ध रहै छै सगरे आ ओत ब मंगल कतौ बजरंग बली आ विष्ण राम सीता
हँ
से होइ छै बरंगबली क सेहो छै आ बज रामो सीता छथिन तऽ ओतय तऽ मंगल दिन बुनिया सभ पर लड्डू सब तऽ ई तऽ उस गरिते छै बड नीक छै मंदिर एहनि जिनका जबाक होते से मंगल दिन क जेबे तऽ बहुत नीक भीड़ सब रहे छै आरती हय छै कीर्तन हय छै सब मंगल मंगल एते नीक छै तऽ हेबे करतै
हँ बड नीक छै उमहर घूमे के जगह
बहुत नीक मंदिर छै मंदिर के प प्रसिद्ध की कहूं मिथिलांचल क शेड्यूल म अखन नया नया भेलै ह दू महिना भेले ह अप्रील मे भेल छलै बाइस
साँझ साँझ में त अब और निक लागे छै र
बड नीक छल मंदिर हमहु सब जरूर गेल छलहुँ देखै लए अहुँ गेले छी देखै लए
हँ हम गेल छियै आ चाय पी लेलियै
हँ
अच्छ
मदिर नीको छै एक बेर चैल जेबै ने तऽ ओतऽ जा बार बार जायके मोन हयत
हँ साँझ मे तऽ और नीक लगै छै हमर गेनाइ हँ साँझ मे और नीक लगै छै